हेलो नमस्कार माधव बाबू
नमस्कार यौ की हाल छै
बहुत बढ़िया छै कत रहै छियै आय काल्हि अहाँ
कहाँ क त एतै छियै
ओ कहाँ दन आहाँके ह हमरो ठीके ठाक से आय गेल रही अहाँके कनि सहरसा तर ओ कोशी कात
अच्छा
हँ कोशी कात गेल रही बड़ा भव्य जगह अछि
वाह केहन रह लै
बहुत बढ़िआँ रहलै ठीक छलै
अच्छा अच्छा असगरे
नहि गेल रही एगोटा आओर छलथि अपेक्षिते के हुनका संगे गेल रही आ ओते देखलियै बड़ा सुन्दर लतरल छलै अहाँ के ओ तिलकोरा पात
वाह वाह
ह ओतै से जे छै से दू झब्बा तोड़लौ
वाह जस अछि
हँ ओतै से जे छै से गृहथनी के कहलियनि बनाउ हु आय एकरे जे छै टिकिया वाला सब्जी
ह हँ
बुझलौ आ बाड़ी के झौआ नेबो छलै हे
वाह वाह
आब ओ रस गारि गारि के जे छै से ओकर तीमन के सब्जी तीमन वाला जे छै से अथी
हम्म चट चटका बला
चटकावाला कनि ओ करू करूवाला
हब मोहो मोह कदेलिय
आ
ह नौ दस आओर एखन एखन की सब भेल
अखुन के तऽ गप्प कहै छी सााँझ मे तऽ गेले रही कोशी
अरे साॅंझमे गेल रही डरसे
बारल जे आबऽ लगलौ
ओ
तऽ बड़ा एकदम से छलै ओना पोखरिमे जे छै तऽ मच्छहर सेहो भेलै हँ तऽ दूटा के तरलाहा ओहो रहै
रोह माछ
हँ रोह बहु बहुत नाना प्रकारके छलै ताहिमे एकटा रोहुओ छलै कहलियै ओकर तीमन जे छै से काल्हि करब आय ई ऐरिकोचे रहऽ दियौ ती रह दियौ तिलकोरे
नहि नहि दस
हँ सएह तऽ छै अपन कहियौ
बस हमहूँ गेल छलौ उएह बड़की पोखरि तरफ
हूॅं
हँ ओतहिये स बुआरी अनलौ हँ
वाह वाह बुआरी नहि नहि ठीके मे बुआरी जे छै से अहाँके बढ़िया माछ होय छै
हँ
सेएह छै ओह
सेएह बनलै तकरे झोर बनलै हँ गम गम कऽ रहल छै
गम गम करी ओना सोचले छी काल्हि परसू म अगर समय बचतै समय निकालिक जे सोचने छियै उगना महादेव जायब हँ उगना महादेव के दर्शन
नहि दस ज कतेक बजे के तैयारी छै
आ देखै छियै काल्हि परसूमे जे छै
हँ नहि टाइम अनुसार कहब तऽ हमहूँ चलि देब
अच्छा से तऽ टाइम अनुसार की कहब जेहने अपने टाइम देबै तेहने निकलि जेबै एहिमे की छै
अच्छा हँ
जहेने अपनेके टाइम भेटतै
अच्छा वाह बहुत बढ़िआ
की गे छियै
नहि जस अछि हमर साइकिल त पेंचर परल अछि य ओकरो ठीक करबऽ पड़त
साइकिल पञंचर अछि ठीके अछि आओर आब अहाँके की भेलै भोजन भात
भोजन कहलौ तऽ बुआरी माछ
बुआरी अखिने भ‌ए गेल
बम्बइ बाह बाह बनि रहल छै जे गम गम कऽ रहल छै
वाह वाह तऽ माछ पर जे छै से अहाँक पा पर जे लिज्जत के दऽ देबै
हँ पापड़ वएह देशी वाला पापड़ अछि लिज्जत तऽ नहि अछि देशी वाला पापड़ छलै गामम बड़का बाला पापड़ नहि यऽ बड़कावाला
लिज्जत लिज्जत पापड़ ओकरे वएह खाय छै जेकरा इज्जत रहै छै
नहि हम तऽ देसी आदमी छी ने तऽ गामक पापड़ खाय छी आब अहाँ सब बाहर मे रहै बला भ गेलो हँ इज्जत बचबे लए जाइ छी
गामो गामोे के जे छै अहाँके ओ जे नुआ पर जे पसारल जाय छै ओ अथी वला अथी वला
ओ लिज्जत नहि ओ लिज्जत नहि रहे जे ओ देशीए पापड़ भेल सएह वला पापड़ द
हँ सएह सएह हमहूँ ओकर बनबैके प्रक्रिया बुझ भा रहल छी
ओ नहि जस
प्रक्रिया छै से बुझा रहल छी ओ जे छै अहाँके बड़ा जबरदस्त होइ छै
नहि दस से और तहन
और सब ठीके ठाक छै
अच्छा आओर कोनो नया ताजा नहि छै आओर
नया ताजा देखैत छियै आब जे छै से दुर्गा पूजा नजदीक आबि रहल अछि
ह्म
आब देखै छियै भगवतीके जे इच्छा
से तऽ छै कायलखना चलू बड़की पोखैर पर बैट बॉल खेलाय लए
आइं
बैट बॉल
यौ एक तऽ यौ एक तऽ बड़की पोखरि आ तै बड़बाडबोल गुरु क्षेत्र कहितौ क्षेत्र कतौ तऽटा गम्भीर कहै छी बड़की पोखैर आ कहै छी चलु बैट बॉल ओतऽ कहु मजहर करे ले चलु
हे नहि बड़की पोखरि जगहके नाम भेल ओतय छै मैदान मैदान मैदानमे बैट बॉल खेलायब बड़की पोखरिमे थोड़े ने खेलायब
से कहियौ व जे अहाँके जे बड़की पोखरि चलू बै टबॉल खेलाई त ई तऽ गोतनी मारि मारब ह
स्थान के स्थान के नाम भऽ गेल बड़की पोखैर
बहुत बढ़िआं बहुत बढ़िआ अरे भिक्षाक कहब तहन न बुझबै यौ
की कहै छियै
नै नै से
छै तऽ चलू भोरकबा पहर कऽ चलू तहन सत्तू तत्तू पी लिअ आ भोरकबामे निकलू
बस बस ओहै टाइम मे
हँ बस बस
हू
सैह छै
ह
और कहियो नया ताजा
नया ताजा की कहब
ठीक छै
कोनो खास नहि अछि हँ काईल केना मोदनाथ झा मोदनाथ मिश्रा सेहो कहने छैथ मिलय लए दैखैछियै हँ ओहो रहै छथ अहाँके लालगंज तरफ ह कैनै छै जे केथनिया ओतऽ आब जायब बहरबा
हँ
आ बोहलबा हम जे छै जे ओते पान तान खाइत जे छै
हँ सही रहत
हँ अछा
मोदनाथ मिश मिश्रा अबै छथि ने
हँ तऽ ओ ओत अहाँ भोरहरवा में पान जे छै अहाँ के बड़ा नीक बनबेया एकटा बोहरबा मे‌ एक एकटा हमर सबके गाम में छी अहाँके उजान गाम के कनकपुर मे सेटा नेंगरा छै ओए जबरदस्त पान बनबैया
नहि जस अछि तहन भोरे कते भोरे छये बजे की
नहि नहि सुतू सुतू प्रेम से सुतू जेन उठब तऽ हे हां
नैह ह हमरा भेल क भोरका कहै छिय तऽ भोरे मोन लगेया
नै नै भोरकबा कहै छियै एकर मतलब लोटा लऽ के जाइ ल थोड़ी न‌ कहै छि खेलाइ ल कहै छीये एकबेर हूँ नै नै तऽ भोरकबामे कोनो ह लोटा ल जा लेल नहि कहलहु ह
ओ ठी के गाछक आम टुटि गेल सबटा की
किछु रहल किछु बचल अछि हँ कलकतिआ सब बचल अछि
अच्छा कलकतिया बचल अछि नै
आ आए अहाँके ई गुलाब घास ईसब
उंउंउंउं
जार्दा हँ आब तऽ मालदहो दू चारि टा गाछमे तोड़ा गेल कनि मनि बचल हयैत तऽ बचल हयैत यौ की कहू चरेनिहारे नहि भेटै छै छौड़ा सब तते खच्चर भए गेलैया
बहुत
चढ़ैए नहि चाहै छै यौ
चरहैये न छै
कहै छै आधा आधी लेब आ आधा आधी ओकरे दऽ देबै तऽ घर की लऽ जेबै हँ
बरा दिक्कत छै ओना हम्मर सबके गाछ तऽ छोटे छोट छै तऽ लगियए लऽ कऽ तोड़ लै छिय बुझलियै
हँ हँ
ह हमर सब गाछ ओते पैघ छै ने
अच्छा अच्छा नै लगी ला के जे तोड़ै छी तै लेऽ तऽ बड़ बढ़ियाँ लेकिन ओ जे छै से ओहिमे चोटा नै आम
नहि नहि ओ लगी मे अथि लागल रहै छै ने ओ अथी टाइप रहै छै जजाली टाइप ओहिसँ अपन दु दू दू टा के तोड़े कऽ अपन नीचा रखने रह बौरा पर अपन आराम सँ त ओ अल्लू वाला बोरा नहि होइए
हँ हो गाजी अथी होइया सुत्री वाला
हँ हँ बस बस बस उएह पर उएह पर ह हँ इएह बुरा पर लग्गी लऽ कऽ अपन तोड़लहुँ वएह पर रखलहुँ कनि कनि तोड़लो एके बेर नहि तोड़लो दू तीन सब
हँ हँ तऽ एके बेर तोड़ि लेब तऽ सड़ियो जायत ने यौ माधव बाबू हूँ हूँ।
आ
अच्छा, आओर सभ ठीके छै बड़ एकदम। जे छै से अहाँके हवो, बरसात बड़ा सुन्दर भऽ रहल अछि।
मौसम तऽ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम।
वएह, अखन कनि आमक गाछी आयल रही, कहलियै, चोरबा सभ तते बदमाश भऽ गेलै य। आ एकटा चोर आ ताहिपर बदमाश।
तहिमे बदमाश।
हँ, ताहि दुआरे खच्चर भऽ गेल, गुंडा भऽ गेल।
चल सँ
तऽ उहाँ एक दू बेर अथी कऽ दै छियै, पहरा लगा दै छियै, तऽ कनी दू चारि टा जाय बचल रहल।
नहि नहि, सही यऽ।
सएह छै।
खोपड़ी बान्हने छीयै ने।
हँ, खोपड़ी यऽ, मचानपर बैसल छी।
अच्छा अच्छा अच्छा, आँखिमे तऽ ठंढा ठंढा हवा आबैत होयत ओ।
आ एकदम की कहू, लोक कहै छै जे शहरमे एसी अछि। गामक जे छै से खोपड़ी गाछक अथी खोपड़ी। ई जे छै से एसीके फेल कऽ दै छियै, बुझलहुँ।
ओ।
हम जे छै से अहाँके खेनाइ पिनाइ खुआएलाक बाद जे छै से दू चारि टहलान दऽ दै छियै।
हूँ, नै जरूरी छै ओ।
हँ। तहन तऽ किछु एतऽ सुतै नहि सकैत छी, एहि दुआरे। तते मच्छर काटै छै।
मच्छर बड़ छै।
मच्छर तऽ गाछिये छियै, गाछिये छियै सागर।
हूँ।
हूँ हूँ।
मच्छर तऽ एना करै ने, उठा कऽ लऽ जेतै। एक घण्टा लऽ बैस रहैत छी तऽ।
तऽ सएह छै।
हूँ।
आओर सभ बाल बच्चा सभ ठीक?
सभ कुशल मंगल सभ दन्दना रहल अछि एकदम।
दनदना रहल यऽ भोजन। तहन भोजन कऽ एलियै ने, जे बुआरीकेँ एतेक टाइम नहि दियौ जे फेरो पोतऽ। पोखरिमे चलि जाय।
नहि नहि, बुआरीके जे छै से एकदम गमक आबि रहल छै, आब अहींके फोन आबि गेल छलए। तऽ कनि विमल बाबूसँ कनि बात कऽ ली, कनि बहुत दिन भऽ गेल छलै।
हैं हैं।
तऽ कहलियै, कनी काल रुकि, कनी काल रुकि जो। तकर बाद जे छै से गप करै छी आओ छाछीमे दही। पोड़ने छै दू बुआरी माछ आ दही, एकदम दऽ कऽ ह।
वाह, ई जा, तेहने गप कहलहुँ हमरा तऽ। तऽ होइए जे साइकिल पकड़ि आ पचवई टोल अहाँके घर आबि जाय।
वाह, स्वागत अछि, बिल्कूल।
लेकिन उएह हइ जे बुआरी माछके जे छै से मूड़ा तऽ एकेटा हेत।
मूड़ा एकेटा एकेटा माछे उठेने छल जे। हँ, मूड़ा एकेटा यऽ, कोनो बात नहि, आधा-आधा कऽ लेब।
आधा आधाख ऐं
ओ आधा आधा कऽ लेब दुनू गोटा
नै तऽ एना करब दोसर दिन दूटा मुड़ा आनब किया आधा करब
तऽ आइ आइ तऽ अहाँके मोन बेकल रहत ने तहन आइ आइबे जाउ
काल्हि हेतऽ कोनो नै काल्हिये कऽ लिय
चलू काल्हि कऽ लै छी
हमर मोन बेकल रहे ओहिस नहि नेे जेे अहुँके मोन एहि गप पर बेकल रहत इ नै ने का बात बनत
हं हं हं हं
काल्हि खुमा क लैछी बुआरी माछ ऐं हुं हुं काल्हि खना बुआरी माछ क लै छी
बहुत बढ़ियाँ अछि
हूंम्म
आ सबटा ठीके अछि कहलियै एहिसँ मोन तृप्त तृप्त भऽ गेल
वाह वाह
बाद बाकी जे छै से अहीं पर छोड़ि दै छी
हूंम्म
ई जरूर अइ जे काल्हि जे छै से गिरहतनीके कहबनि जे कनि लेटे चढ़ैत पहिले ओम्हरो इहे कप बुझल रहै बुझि लै छै
से देख लियौ से हमरा कहि देब ने दिनेमे अथी कऽ लेब ने
नै नै ठीके अछि
हू
नहि नहि कहलियै ताहिके लेल बहुत धन्यवाद आइ काल्हि कहाँ अते लोक वही छै यौ जे लोक सब एहि मने दू बेर हँसि लेलहुँ बाजि लेलहुँ
वाह दस छै
ओ नहि ठीके अछि तहन हउ तऽ काल्हि परसू जे काल्हि परसूमे प्लान बनबै छी
हँ
आ चलू एक बेर घुमि फिरि कऽ अबै छी उगना महादेवके दर्शन करैत
हँ बिल्कुल बिल्कुल
की विचार अछि अप
नहि नहि हँ जरूरे
आँय
जरूर जरूर विचार बहुत बढ़ियाँ अछि
हँ हँ
हूंम्म मोदनाथ मिश्रोके संग क लेबनि
तऽ बोदनाथ मिश्रा संग तऽ कऽ लेबनि लेकिन ओ छथि बचकौन
से तऽ छथि जे आब की करबै आब समाज मे एगो बचकौनो रहनाइ जरूरी छै
समाज मे बचपन रहनाइ तऽ जरूरी छै लेकिन आब घरो मे बच्चा आब बाहारो बच्चा तऽ कत्ते बच्चे समारब यौ
से
त सही बात अइ बात तऽ अहाँके सही एहि ब एहि एहि एहि विषयपर जे छै विचार कएल जाय कएल जाय
कएल जाय
कएल जाय एहि विषय पर विचार कएल जाय
वाह आओर आओर सब आओर सब ठीक अछि
हँ
आ दु दू खण्ड कहलियनि सुपारी दऽ दिअ
वाह
दू कनि पान पानि पिलहुँ आ दू खण सुपारी खेलहुँ
अह भोजन भऽ गेलै एकर मतलब ने
नहि नहि भोजन भऽ गेलै
भोजन भए गेलै नहि
भोज तहन भोजन भेलै तेने तऽ तिलकोराक के टिकियाके स्वाद भेलौ माधव बाबू अहां
त हमरा बुआरी पर ध्यान अछि अहाँ माछ रोहू माछ अहाँ काल्हि ले राखि देलियै
रोहु माछ तऽ हम काल्हि राख देली आ एहन संजोग जे कौलके अहाँ नोतो दै छी
कौलके नोतो दै छीयै तऽ काल्हि हम कैल हमी चैल आउ की तहन
नहि नहि अहाँ किए आयब हमर तऽ त तबा तारा तऽ गेले अछि ने हू
नहि अगर अहाँके रोहु माछ रखले अइछ तऽ हम सोचै छी कलि खना आइबे जाउ नहि बुझलियै ह साइकिल साइकिल ओन्हियो पंचर भऽ क राखल ऐ ओकरो पंचरो लगा लेब
हँ हँ
ओएह लाथे पेंचरो लागि जायत
पचो लागि जायत
अपन
पापा मुबाइल
आइ बुआरी आर काल्हि रौहु
रौह
कि
नहि जा से
उम
चलू तऽ एहन आब छै से रखै छियै चलू
ह से
शुभ रात्रि
शुभ रात्रि